हँ सभ बढ़िआँ छै अपन कहियौ।
अपनो ठीक अछ ।
ठीके, हां भोजन भात भ गेलै। भोजने त सब सं जरुरी काज भरि दिन मे।
की बनल छलै आइ?
आइ रहै, दु तीन तरहक चीज रहै। एरकोंचके तरकारी रहै।
वाह।
आ घेरा के भुजिया रहै, आलू के भुजिया रहै। आ एखन त। त छे महिना काम सेहो चलिते रहै छै।
एखन त आम प्रसिद्ध अछि।
एं, आम तऽ प्रसिद्ध
मिथिला मे आम प्रसिद्ध, एरकोंचो प्रसिद्ध अति, आइ त सब सबटा प्रसिद्धे खेनाइ बनेलहुं हेँ।
खेनाइ सब रहे हें, सबसे जरूरी असलमे जीवनके आधार त की भेल भोजने भेल ऊर्जा के स्रोत भेल। भोजने भेल, एकटा भुख मिटबैेये टा के साधन नहि ने भेल अपना सबके। तन मन विचार सबके चलबै वला एकटा मुख्य ऊर्जा भेल भोजन, त भोजन त कनि
आ भोजन नीक भेट जाइत छै त पुरा दिन मोनो प्रसन्न रहै छै ना।
शांत रहै छै, आ कहि अपना सबमे कहलो गेल छै ने, जेहन अन्न तेहन मन। जेहन खायब, तेहने विचार आयत। जेहने सोच रहत तेहने स्वास्थ्य पर असर पड़त।
आ, अहाँ सबके की विशेष अछि खेनाइमे
बेसी शाकाहारिए खेनाइ खाइ छी।
अच्छा।
बेसी शाकाहारी। मतलब गर्मी मे त कनि मांसाहारी के लोक कनि अथिए करैये ना करिते ऐ। बनबहियओमे बड्ड गर्मी पाछहोमे कनि दिक्कत ।
बड्ड झञझट छै ।
बड् झञझट छै बनबैयओमे बड्ड समय लगै छै आ खायमे तऽ खैर बनल बनायल भेट जायत तखन तऽ बड्ड नीक बड्। सुस्वादु लेकिन बनबय अपना पड़त तन तऽ कनि भारी बुझाइ छै ।
ओना एखैन माछ त बहुत तरहक भेटैत छै।
बहुत तरहक माछ।
गरमीमे बनबैमे भले ही झञझटि हुअए । लेकिन माछके एकसँ एक भेटत अहाँकेँ ।
हँ ।
एखुनका पोठी जे खायब ओहिमे अण्डा भरल रहै छै । एतेक बढ़िआँ लागत ।
अण्डाक तरुआ तरलियै ।
पोठी के अंडा के तऽ तरुआ नहि होयत। ।
पोठी केड के तऽ नहि बहुत ।
हँ ओना -ओना भढ़िते छै लेकिन पोठीवला जे बनाउ ने भेटबे नहि करैत छै हमरासभके तऽ गाममे भेटैत छै। त कतऽ कतअ भेटते ।
कतऽ भेटतै होतै हँ ह । तखन ई छै खेनाइ जे खाय मांसाहारी खाय शाकाहारी खााय जे खायइ लेकिन सन्तुलित रहय भोजन ताकि अहाँके जे छै अपन भोजन शरीरके विकासमे सभटा जे।
सभ सभसँ जरूरी छै ।
। क ।
आ मिथिलामे तऽ खेनाइए टा छहे ।
खेनाइे छै एकसँ एक प्रसिद्ध। खिनाइ छै ।
बहुत छै ।
आ देखियौ खेनाइए टा छै ने मिथिलामे लेकिन ओकर कारण ई छै जे जे चीज उपलब्ध कतहु कोनो भी क्षेत्रमे जतय जे चीज उपलब्ध छै ओहि हिसाबसँ ओकर खेनाइ बनै छै तऽ अपनासभके मिथिलामे रहै जलवला छै क्षेत्र पानि छै पोखरि छै नहर छै नदी छै। तऽ धान उपजैत छलै बेसी तैँ भात भऽ गेल प्रमुख भोजन माछ भेल खत्ता खुतटी कतहु गड्ढा पोखरि कतहु भऽ गेल माछ तऽ माछ भात तैँ प्रसिद्ध भऽ जाइए अपनासभके। तिलको आरके पात भेट जाइ छै लत्ती कतहु लतरल फतरल सज कदीमा सजमनि सभटा ।
ओल अड़कोच ।
ओल अरकोँच सभटा बाड़ी सभ फेबड़िए झाड़ी घरे दुआरिमे भेट जाइत छनि ईसभ चीज तऽ ईसभ आ हालाँकि लोक आ अजुका पीढ़ी ओकरा जे कहै पर ओ पीढ़ीके मने ओ पीढ़ीके विचार आ पुरान विचार आ जे छै सभ तरहके जे जरूरी चीज छै से सभ ओहि। खेनाइ सब भेटै छै शरीर ल आवश्यक जते जरूरी चीज छै ।
तऽ अझुका पीढ़ीके खेनाइमे तऽ कोनो स्वादे नहि छै।
कोनो स्वादे नहि छै।
पहिलका देखियौ मड़ुआ रोटी जे हाथ पर पाथ के बनै छै। छलै । ओकर जे स्वाद होइ छै। छले से कतऽ से हेत । आब ई मिस्सी रोट में और तंदूरी। प रोथििम्ा ।
कतहुसँ नहि- कतहुसँ नहि आ छुच्छे मैदा भरल सभ जतेक भी आ-ब प्रकार बनै छै सभटा चीज मैदा ओ पिज्जा बर्गर चाउमीिन मोमोज सभटा की भेल तऽ -सभटा खाली मैदेके बनल । एहिाहिपर ओकर सभक चटनी दिब्बाबन्द चटनीसभ ।
आ अपनासभ ओतय जे चटनी बनै छलै एकसँ एक कुदुमके चटनी तऽ एक कमराके चटनी ।
ज जेहन मौसम। मम जेहन रहल तखन ओ रह आमक टिकुला के चटनी धात्री के चटनी । सब मौसममे सब रङंगक सब मौसममे। सब रंगक । आ सएह छै अपनासभ आब ख। जते जे पुरनका अपन । अपनो सबके जे संतुलित खेनाई थे छलै स । आ अझुका पीढ़ीके की रहै छै मैदा भरल चीनी बेसी नून बेसी ।
ती ने आबके बच्चा एते कमजोर। कहै छै ।
एतेक कमजोर अखनोहु देखियौ पहिलुका लोकसभ नब्बे बिरानबे तक स्वस्थ रहैत छथिन ओ समस्या नहि छनि पाचन क्रिया दुरुस्त छनि शरीरमे फुर्ती छनि मानसिक रूपसँ सेहोह स्वस्थ छथिन- आ अजुका पीढ़ीके देखियौ तऽ मोटापा। सुस्ती डायबिटीज उ हृदय रोग सब कते रंग बिरगक।
पहिने तऽ इएह होइ छलै हमर बाबूजीके । चिन्नी भेलैन । तऽ ओ एक लोटाे शरबत‌। पियै छलखिन । ओ कहे छलखिन जहिया हम सर्वोत। नहि पियअब तहिया हमरा मोन खराब भऽ जाइया । तऽ पहिलका छलखिन तऽ ओ पचासी सालमे ओ ई भेलखिन । पचासासी साल तक कोनो तरह । दबाइ नहि खेलखिन ।
ह ।
आ खेनाइए एते बढ़िआँ छलनि हुनकर सभके आ चीनी रहै तऽ ओ। सबदिन चिनिये पियैत रे गेल छै ।
सुय भीत रह छै । ओ सब ब बकी- सभ तरहक चीज जेक। खाइ छथिन से तते स्वस्थ आ शुद्ध ।
पूरा शुद्ध खेनाइ खेलख ने ओसभ ।
भरि जीवन शुद्ध खेनाइ खेलखिन आब छै जे ।
नहि चश्मा के जरूरत पड़ले।
केशकारी अन्त तक सभटा दाँत रहै छलै, पहिलका लोक के।
आब तऽ बच्चा जनमह त कनिये दिन मे
कने दिनमे चश्मा लागि जाइ छै दाँत। खराब तऽ बहुत तरहके चीजसभ आ कनि इहो भऽ गेलैए आब लोक स्वादपर बेसी जोर दै छै स्वास्थ्य पर नहि स्वादपर बेसी ।
स्वाद पहिनो छलै ओ स्वाद । बच्चा सब चखाइे नहि
सखैए नहि चाहै छै। आ मोन मे एकटा धारणा बनि गेलैएा जेो नहि ठीक छै।
पहिलुका स्वाद जे छलै, अरकोँचके सन्ना ओल के सन्ना, एकर सभके स्वाद आब कतऽ औते ई बच्चा सबके।
आ देखियौ ने की छै आब अपने सबके हमहुूँ अहाँ कनि करै छियै, धियो पुतो करै छै, जे आब खाय लए बैसलहुँ मोबाइल चला लेलहुँ, आब ओ मोबाइल देखैके चक्कर मे दूटा खेलकहुँ, तीनटा खेलहुँ, कखनो बेसियो खुआ गेल, की खुआएल ठीक छै अपन खा रहल ओपर स्वाद पर नहि ध्यान गेल। अपन खा रहल छी, बिीमारी के नोति रहल छै, बुझबे नहि केलहुँ की खेलहुँ नहि खेलहुँ। आ दोसर चीज बच्चो सभ के दोष नहि, तेहन बाजारमे चीजो भेटैत छै, नहि अहाँ हमरा अहाँके शुद्ध चाउर दालि भेटैया न तरकारी शुद्ध भेटैया, न दूध, दही शुद्ध भेटैया, न तेल, मसाला शुद्ध भेटैए, सभ चीज मे मिलावट रसायन के उपयोग होइत छै, खेतमे पआ ओहन नहि पओ मिलावटी झूल धूसड़ सभ चीज गन्दा फन्दा, तऽ सेहो भऽ गेलैए त ओ कारण सँ कनी स्वास्थ्य परर लोक के असर तऽ पड़िते छै, भोजन एहन भोजन जहने एहन भोजन करबै तऽ पाचन खराब हैत। पाचन खराब हयत, तऽ पचहत्तर रंग के बीमारी होयत।
ताहि दुआरे स्वास्थ्य पर पड़िो रहल छै न। तामस बड होइ छै, तामस सब अहाँके खेनाई कतऽ पचत आब छोट से छोट बच्च च्चा कहे छै जे हमरा बड़ड तामस होइया
बड़ तामस छैया
का सबके
सही मे होई छै, सही मे होई छै, ह, हमरो अहा के बेसी होइया, जते धैर्य ी पहिलका लोक रहथिन पिछिला पीढ़ी के लोक से हमरा अहाँमे नहि अइ, हमरा अहाँ सँ कम अगिला पीढ़ी मे छै।
दूटा बच्चा मताबाद
तबाह छै, पाँचटा छोटा पोषै छैिन, सही बात छै। तकर बाद अपना सभ के देश मे, अपने सभ के देश मे, हमरा लगैए पूरे देश मे मिथिला की कहू पूरे देश मे एकटा छै, भोजन के बरबादी, ओहो बहुत पैघ कारण छै। मतलब एकटा छै ने कि देखियौ दुनिआँ अपने सभ केँ देखबै, गाव, समाज, अगल-बगल, गरीब गुरबा बहुत लोक छै, जकरा खेनाइ नहि भेटेट भेट पबै छै, रोज आ एकटा तबका होइए अपना सभके जे भोज भात उपनयन मूड़न बियाह श्राद्ध जे अपन कर्म छै जकरा दिस एहिाहिमे खूब खेनाइ बनल, आधा खेलक लोक आधा पास फेकायल नाली मे गेल बर्बाद भेल, खेनाइ तऽ एकटा इहो छै एहूपर लोक केँ सोचय के चाही, कनि कोनो ओहि तरह के कनि आदत बदलल जाय। जे बर्बाद नहि हुएन्न
बर्बादी बेसी अपने से सभ मे होइ छै। आन जाति सभकेँ देखलियै ने अपना सबमें कोइ नहि कहत जे हम। बासी खेनाइ खायब। आ आन जातिसभ सभटा देखैत छै। ओ सभ राखि लै छै, चाहे ओकर जमाए रहै कि समधि रहै सभ खा लैछै ओ बसिया खेनाइ अपना सभ के कहै छै जे नहि बसिया खेनाइ नहि खायब। उड़क लके फोन रुकि गेल अछी की।